हैलो, हां, भाभी राधा स्वामी जी।
राधा स्वामी-राधा स्वामी, हां तव्हां ठीक आहियो?
हां, बढ़िया, ॿुधायो छा था कयो?
तव्हां काथा ता गाल्हायो?
अकोला मां, तव्हां?
असां अमरावती।
अच्छा, टेहि सामने,
हा
बुधायो छा था कयो? शाम जो टाइम फ्री?
हा शाम अॼ संडे आह न।
संडे अच्छा, शॉप बंद हूंदा तव तहां जा दुकान अच्छा त घर में ई तव अज़? त काथे आउटिंग लाइ न वेंदा आहियो छा ईअं ॿाहिर वाहेर? अमरावती त हेॾी मस्त सिटी तव
हा न इयूं वेंदा आहियूं, लेकिन वरी शादीअ त हाणे ई न थी आहेस शादी बि होॾा हाणे न ई थी आयस, हाअ शाम जो ई संडे फिक्स हूंदो आ केॾे न केॾे वञण
हा सही आह न, हिकु ॾींहुं मिले थो म ॿारनि खे बि थो लॻे काॾे न काॾे हलऊ अऊं अमरावती त तहांजी मणी बढिया सिटी तव ॾाढी। मस्त शॉपिंग वांपि शॉपिंग लाइ बि बढ़िया त, शॉपिंग वॉपिंग कंदा हूंदव न हुते?
हा-हा सं परी कलेक्शन मां हा बिजलैंड मां बि हिते परी कलेक्शन बि आह न उत्ता बि
अचछा-अच्छा
हा परी कलेक्शन में वेरायटिय सुठी हूंदी तस हा-हा
त हिय किथे आ परी कलेक्शन?
इय हेॾे खत्री कॉमप्लेक्स में, उ र नने हा हिन जा भ रेट अने घट हूंदा तस, बिजलैंड लाइन में उहो ई रेट थोरा महांगा ह न हिते किन थोड़ा सस्ता हुनदा आहिन
त इीह कॉलोनीअ में ईंदो थव छा तव्हांजो?
न-न हे कॉटन मार्केट आ न हुते
अच्छा-अच्छा मां बि आई हुअम मुंहिंजी भेण जी शादी हुई न त हितां परचेसिंग करण आई हम शॉपिंग, तां करिश्मा वारो काने? इन खां वठी
हा-हा-हा उहो त उहो बि अन्ना आहे त क बि खोड़ दुकान नकलीय आहिन कल्पना न सुञाण बाक़ी करिशमा बि सुञाण असां रक्षा मां वठंदा आहियूं लटा
हा, अच्छा वैरायटी सुठी थव न तव्हांजे हिते ॾाढी सुठी सुठी त पहिरांची वेंदी अमरावतीअ में बाक़ी हिन साइड ते सॼो पो अमरावतीअ खां उॾाईं ईंडीयूं आहिनि सॼो
हा हा पहिरियों बिजलैंड में सुठा आहिन बिजलैंड बि वेंदा आहियूं।
ब्यूज़ीलैंड हा मां ब्यूज़ीलैंड में वई हुअमि ज्यादा वरी पो एतिरो टाइम न हो। तॾहिं मां हिकु ॾींहुं लाइी आई हुअमि हिकु ॾींहं में रिटन थी वई हुयमि पो बाक़ी हुते थोरो त जेको स्टेशन जे हिते हिक मार्केट तव सिंधियुनि जो।
स्टेशन जे हि ते
अमरावती स्टेशन जे पुठियां कान्हे हिक मार्केट छा ईअं सिंधी नालो ई अथसि मार्केट जो मूंखे ईअ यादि न थो अचे शायद त्रिलोक हा स्टेशन जे अॻिते थोरो सो हिकु असांअ पहचान जो हो कोई मतिलबु हिननि जो दोस्त आहिनि न हुन पंहिंजे कोई पहचान जो हुन रिलेटिव जो कोई शोप हुई पो हुन खां ॿ टे हिकु ॿ कुर्तियूं खयूं आहिनि हुन मस्तु सुठी रेंज में ॾिनूं अई। सुठियूं हुयूं वैरायटी हुते बि।
अच्छा, न हेॾे त तखत मल स्टे में हा तखत मल स्टेट में बि सुठो मिलंदियूं आहिनि। हा हा तख हा तख़त मल स्टेट में बि हूंदो आ। सुठा हूंदा आहिनि और बाक़ी हेॾे परी कलेक्शन हा और टे सुठा आहिनि।
हा तख़त मले में ई आया असीं उह यादि नाहे कंहिंजो नाले काफ़ी टाइम थी वियो ॾह साल थी विया अठ ॾह साल। तॾहिं आयासीं हा उते बाक़ी सुठा मिलिया हा। कुर्ती वुर्तीयूं उते सुठियूं मिलियूं ऐं हैवी त पोइ वरी करिश्मा वारे वटां।
अच्छा अच्छा, हा हुते हैवी पीस इते सुठा हूंदा आहिनि न असां वंशिका वारे वटा वठंदा आहियु हेवी पीस उहो बि सुठो हूंदो आ।
अच्छा, हा यानी जेको हाणे इतां मां पुछी वई हुअमि जीअं सम्झ में आयो पोइ हुते वियासीं हुते घुमणो असां नया नया थियासीं त असांखे सम्झ में बि त अचे।
हा हा सही आ न। हा ॿियो, न अॾु पहिरों ॾींहुं आ असां जो।
अन्या फस्ट ॾि तव अच्छा हिकु त फस्ट टास्क ई मिलियो तव न हिमल। हिक ई मिलियो तव की पंज मिलिया तव?
न न हाली पंज करिणा आहिनि पो वरी वीह।
न पंजनि खां पोइ पंज ॾींदव वरी ॾह कंदव वरी पोइ पंज कंदव पोइ पंद्रहं कंदव ईअं‌।
अच्छा, तहां जो घणो, तव्हां घणो तव टास्कु?
मुंहिंजो न ॾह थी विया आहिनि हे यारहों आ, अॼु यार मां बि हाणे ई जॉइन थी आहियां बस चारि ॾींहं थिया आहिनि।
अच्छा न मां असां मुंहिंजी ॾेराणी अ कयो हुयई। मुंहिंजी ॾेराणी कयल आहे हुन अच वियो तसि हुनखे आई तसि पेमेंट।
उन उननि जा टीह थी वया तनि टास्क पूरा।
हा थी विया तसि हुनखे सतराहं सौ कुझु त बि पैसा आया तसि।
अच्छा, पो हुनखां पो नथा ॾियनि न टास्क हाणे?
उहो न ख़बर आ। बाक़ी हिन चई करके आयो आ त मां चयोमांसि करके अञा त ॿुधाई मूंखे करके मां चयोमासि जॉइन करु। त पोइ कईं त वरी अॼु पहिरों ॾींहुं आ असांयो।
अॼु फस्ट आयो तव हा त अॼु ईंदो आ न हिकु टास्क जा पहिरां ॾींदो आ वेरिफिकेशन में तहांखे। वक़्ते बाक़ी जीअं जीअं टास्क कंप्लीट थींदव।
हा।
त हुन तहांजी ॾेराणीअ खे हिक साथ आया कमपलीट थियण खां, की विच विच में आयसि?
टीह टीह टास्क कंप्लीट कई न। टीह कम हा हुन खां पोइ आयसि।
टीह कंपलीट कई पो आयसि अन पहिंरीं पंद्रहं सौ आयसि पो कुझ तो बि अ न क न पोइ हुन खां पो फोन कंहिंखे बि न करणी आ चए पई, पाण उतां खां पो पो फोन ईंदी ॿियनि जूं त पो पो हुनखे पो ॿ अलाए टे फोन आयसि त पो पूरो सत्रा सौ पेमेंट आईंतसि कुछु त भी। हा, त उनने ई हुन जेके जेड़े हुन भैया न हो कयो हुईस न ऐड। त उनई ॿुधाई मुखे कि भई सेवा त मुखे थे ती पर तूं बी हीयं भई अन जो अन एड कयो त खोड़ माण्हू असांजे अमरावती जा ई यानी फ्रैंड सर्कल हुन जो तस। त हुन खोड़ ॼणा एड कयां तई। अॼ हुन में एड अॼ जेकी एडिड प्रोसिंग, आईं आ न उनने ई कया तई। हा, हा न्यू एड त
मुखे हफ़्तो थी वियो आ, पर पहरियां, त ॿ ट्रे ॾींहं मतलब उहो न थे पियो। पो उनमें कुछ बि टास्क न हो। पो वरी टास्क आयो। हाणे धीरे-धीरे ॿार बि आहिन मूंखे, हिक गुड़िया आहे, ॿारहां सालन जी हिक बाबू आ।
बाबू घणे साले जो तव? हा, उहो ई आ न, मुंजो बबू बि हिक ॾहें साल जो आ, हिक ॿी साल जो आ।
अच्छा, त मुंजो अठे साले जो आ।
न हिक ॾहें साले जो आ, हाणे ॾहें साल जो थींदो, हिकु ॿी साले जो आ मुंजो बबू।
अच्छा, भई ॿारन खे ॾिसणो तो पए न।
हा उहो ई ॾिसणो तो पए न, हुनखे हिक ई हिक गुड़िया तस, और अन हू गुड़िया ट्यूशन हलजी वञेस त पो माण्हू ॻाल्हाए तो सघे न।
ॻाल्हाए तो सघे सही आ, अऊं अगर
अॼकल मोबाइल ती ॾियणी पए त वरी थोड़ो कम कीअं थियन? नंढो आ त।
सही, सही कम बि आहिन। इअं लॻे तो न कम बि निपटायूं। थी वेंदुव धीरे-धीरे हिक हिक टास्क पूरो कंदव त।
हा
ठीक आ, पैंजी पैंजी भाषा में ॻाल्हाइणो आ न छोकी सिंधीअ में त एतरो टफ नथो वञे।
न न
पैंजी सिंधी ई आ न जीअं रेगुलर असां ॻाल्हायूंता सिंधीअ में।
हा
पाण काफी कुछ नॉलेज बि तो मिले हिक लेडीस मूंखे ॾाढी सुठी मिलिया उज्जैन जा, हो बढ़िया ॿुधायन ॾाढो। ईअं कुछ ऑपॉर्चुनिटी आहिन, सिंधी लेंंग्वेज जी एक्ज़ाम ॾेई करे हुनन खे न न पढ़ाइण जी ईअं, हू चेन पिया हुनमें ॾाढी अर्निंग आ।
अच्छा हा उहो चैट में ॾेराणी खे पढ़ण ईंदो तस। लिखण बि ईंदो तस ऐं हो सिंधी में पढ़ियल आ। त उअ चऐ पई मूंखे अञा ई चए पई टास्क कजाएं। असांखे पैसा लिख अन उ सिंधी स्कूल में पढ़यल आ। असां सिंधी स्कूल में पढ़यल आयूं न।
न, न तहांजी ॾेराणी किथां जी तव?
भूसावल जी आ।
अच्छा
हा
छा नालो तवस? अच्छा हा, हा
छो भूसावल केर रहंदो तव तांजो?
भूसावल में आहिन ईअं माएट्र हिअं बाक़ी ॾाढी एॾी वॾी भूसावल आए एॾा सिंधी आहेन।
हा उहो न न इअं न भई के मिट माइट अथव छा?
हा ईअं त आहिन न, आहेन, कोन आयां मां उन बिलासपुर जी आयां।
बिलासपुर अच्छा उते मतलानी पहेचांदा आयो? मतलानी सु हा।
न बिलासपुर त ऐएॾी वॾी आहे मतलानी केरु आहिन न सुञाणंदी खयां मां किथां आ केॾे।
अच्छा।
हे ॾी वॾी बिलासपुरा आ।
हा वधीक न असांजा सोट असांजा सोट रहंदा आहिन हिनन जा।
अच्छा- अच्छा मततानी आहिन की मतलानी?
मतलानी
मतलानी
होटल अथव न कुझ त बि
अच्छा इ ज्यादा न हेॾी वॾी बिलासपुर आहे ॾी ॾो वॾो आ। इय केर कोई थोॾी न केखे पहचान दो अऊं मां परोपर बिलासपुर पुर्वी न चक्कर वाटा जीअं आया हुनजे साम्हूं चक्कर वाटा आहे न
हा
अते
अच्छा न छा आहे न हिननि जा मुंहिंजे हस्बैंड जा सोट रहंदा अथनि हुते।
अच्छा -अच्छा हा न
हा असांजा न मां उअ मुंहिंजा पैका वर्धा जा आहीन।
अच्छा
हूं
तहां जा मायट किथां जाआहिन?
वर्धा वर्धा नागपुर साइड
हा हा बस मां हिन ई साइड वेंदी आहियां सभ सुञाणी आया इस्तेशन वर्धा में मुंहिंजी न्याणाई धीय‌ रहंदी आ।
अच्छा
मां बुआ जी बुआ हुननि जी बु अथाई हुननि जी अथन। आहिन वर्धा में बि रिलेटिव ॾाढा। हा- हा न वर्धा सभु जुड़ेल ई आहे न महाराष्ट्र
हा और पटो ई योइ आ न
वटो ई इ ई आहे न
हा छा थी करे गुड़िया तहांजी?
गुड़िया काने ॿई बाबू आहिन मूंखे।
अच्छा ॿई बाबू तव?
भई बाबू आहिन न हा।
नंढो वारो छा तो करेव?
उहो दर बंदि कयो थी न पापा सां वेठो आहे लेकिन दर बंदि कयोथी मसि ॿाहिरां न हु ॿाहिर अचां।
अच्छा ॿार ॿई? ॾाढो तंग था करनि तंग ॾाढो था करनि नंढा ॿार।
हा जेस ताईं आहे न थो वॾा थियनि न स्कूल टूशनियूं वेंदा त
न हुन खां पोइ बि केॾो तंग था करनि मुंहिंजा त हेएॾो लड़ंदा अथव ॿई।
मुंहिंजा ॿई एतिरो डिस्टेंस सत सालनि जो तॾहिं बि विणंदा आहिन।
न ॾाढो, ईअं लॻंदो आह, बाप रे केॾी मइल त ईअं लॻंदो आह, छा त लड़ेनि। त हिक ॿिए सां, हिक- हिक चीज ते लड़ेनि था, हाणे वड़ा थी विया न पोइ हिकई चीज़ ते लड़ंदा आहिनि। पोइ वरी चवंदा की मूंखे खपे, उहो मूंखे खपे।
हा अ न असां वरी ग न टीवीनि ते मोबाइलनि ते था विड़न्।
अ ईअं लड़ंदा आहिनि न मोबाइल ते बि, मुंहिंजा बि टीवीअ ते बि लड़ंदा आहिनि। पर मुंहिंजो बाबू मोबाइल जादा ॾिसंदो और टीवी जादा ॾिसंदी थोड़ो सो। हली वेंदो अथनि।
न हे वरी पहिरीं टीवी ॾिसंदो हुयो नंढिड़ो, हाणे वरी टी वी नथो ॾिसे, हाणे अ आदत मिली वियसि मोबाइल पई ॾिसां, गुॾा- गुॾियूं।
सही आहे न, ॿारनि खे अ इ सभु चीजूं खपेनि ई थियूं, मोबाइलूं ऐं टीवियूं।
हा हुन बिगर अञां, हुननिखे मज़ो थोड़ई न थियनि परे। खेॾंदासीं असां ॿाहिरि, खे कुझु खेॾणु अचेनि थो हिननि खे?
अॼुकल्ह कुझु बि कान्, पहिरां केॾा गेम हूंदा हुआ। सिंधी गेम बि असां खेॾंदा हुआसीं।
खेॾंदा हुआसीं, ईअ भई कहिंखे ॿाहिरि वञी करे ॿार हिरन्।
हा ॿाहिरि वञी थी चवां न, हा मां पहिरां टीवियूं बि एॾी न ॾिसंदासीं, सीरियल ई ॿ हलंदा, हिकु ओ चैनल ई जी टी वी ऐं स्टार प्लस धीरे धीरे त वधिया हाणे त हेॾा चैनल था हलनि, की ॿार बि हुनमें पूरा रमजी था वञनि।
हा मोबाइल में अध हो थियो थनि।
हा।
हुं, छा कजे?
ॿियो सभु ठीक आह।
ॿियो सभु बढ़िया?
ऐं न राजीव हा बिल्कुल, हा बिल्कुल, जी ईंऐं थींदो आ न। पॉसिबल चवां थी न, ॾह साल पहिरां आई हुयमि शॉपिंग करण।
हा।
अ इने खां पो, पो न थींदो आ ईअं।
न पोइ, ईअं न थींदो आहे।
पेकनि में ई वेंदो आहे त उहो ई लॻंदो आहे बसि सफिशिंट आहे, हाणे।
हा, असांखे बि पाए भले ह न आहे न हो। लेकिन लॻंदो आहे वरदा में ई पसंद आ, ब कुश, ॿ- ट्रे ड्रेसियूं बि उतां ई वठी छॾंदायूं, भई कि लॻंदो न कहिंखे पाइ करवाया आइयूं त
बसि उहो त आहे न, उहो ई चवांती न बस पेकनि में ई वेंदा आहियूं पो ईंहे लॻंदो आहे, बस हाणे ॾाढो घुमी आयासीं, साल में हिक बार। मांजो वरी दूर आह न। त मां ॿावीह, ॿावीह- पंजवीह ॾींहं रहींदी आहियां।
न असां ईंएं वेंदा आहियूं, साल में ॿ टे, जेका जीअं गुरुनानक जयंती असां हिते ॾाढी सुठे सां मल्हाईंदा आहिनि, अं न पे, ॾाढी बढ़िया मल्हाईंदा आहिनि।